हलो
नमस्ते
जी नमस्कार ओर बताइ अहाँके जी नमस्कार जी जी नमस्कार अनाज जाइ छै हमर
हँ आवाज आ छै आर बोलै छै
जी सभ नीक छै अहाँ अपन बताय छियै ने अहाँके सभ नीक छै
बीस आदमी छियै आओर जाइ छै घर पर लोक सब कैसन बा माय बाबूजी अभी खाना पीना भैल छै चावल भइ छै दाल बै छै दू किसम सब्जी बै छै पापड़ बै छै चटनी बै छै याद भइ छै तब
ओ जी हमर खाना तऽ भऽ गेल अहाँ की की खैले छी
आम तऽ खएले छियै रोटी सब्जी दाल भुजिया
हम सच कहू तऽ अभी हम खाना न खयले छी अभी जाइ छी खाय
काहे अभी भूखे काहे रहय छी मेरे लिए भूखे काहे रहय छी
हँ भूख लागल छै मतलब लेट से जगले छै ओकरा बाद मतलब एने ओने हँ घूम घूम मतलब जादे नहि पड़ै छै भूख तऽ लागै छै जाइ छिये खाला
हें एतऽ देर से सुतै छी एतऽ देर तक सुतै छिये कौ घण्टा नीद लेबै छिये बारह की पन्द्रह घण्टा
हँ तऽ एतना बार पन्द्रह न मुश्किल से सात घण्टा चाहे छओ घण्टा चाहे चार घण्टा हर दिन अलग अलग होखै छै अहँ बोलू न अहाँके तरफ गर्मी छै
क बहुत बते काज छटै छै
हँ ई तऽ बात अहाँ सहिए कहै छी आओर बताउ उनी सुते छियै कारण की हमरा रात मे अब नींद हमरा रात मे नींद लागल हमरा बेकार लागै छै हम सोचे छियै कि हमरा रात मे नींदे न लागे कियाकि रात मे बड़ा शान्ति होखै छै। हमरा घर हमर घरमे ऐसन ऐसन आदमी छै कि की कहू बड़ा हालत करै छै सब हमरा हाल्लामे रहल पसन्द नहि छै ओहि कारण हम शान्ति चाहै छियै तऽ रातवा बोलै तऽ केतना बोलल जाय आदमी के ने समझावल जाइ छै अब जो आदमी न होखै छै ओकरा कैसे समझाओल जाइ छै आ बारा बोलै छै बारा बोलतेै इ सब आ समझै छी आ आ रातो ओ जी ई घरे के लोक बारा नु बोलै छै सर आ रातबा मे की होखै छै जब शान्ति हो जाइ छै तऽ सारा लोग सुत जाइ छै तब हमरा जाके शांति मिलै छै तब हमरा लागै छै कि अब हम अपन दुनियांमे
ओ रऊआ भूख रऊआ भूख लागै छै कि नहि खाना खायके मन न करै छै
नहि लागै छै भूखवा तऽ लागबे करै छै हमहीं कम खाइ छी जैसे क ऐसे अभी अभी बाहर के सामान कबो कबो खााय छै ने तऽ भूख न लागे कब जा हमरा
ओ अथी बाहरी खाना खायल जरूरी बात छै घरे खाना खाय छिये
तनिको खाना खाइ छी बाहर के तैयो भूखना लागै छै।
बाहरी खाना मे कइसन खाना खायके नीक लागै छै रउआ के
हमरा हमरा चार पसन्द बा आइसक्रीमे हमरा केँ
हीयां एने आइसक्रीम नीक लागे छै नीक मिले छै
हँ नहि आइसक्रीम ना नीक लगे छै हम जब भी आबै छिये न क
हँ आओर बताई छिये राउर बैंक खुल गेल छै बैंक के प्रॉब्लम
हँ बैंक हँ ह बैंक बैंक के प्रोबलम
आओर बताइ एने आ एनेके काम हो गेल छै कि फिर ओ आबे के छै
न काम तऽ भऽ गेल छै कोनो समस्य अहाँ के का भेल काम अहाँके क मन खुल गेल छै
हँ सबर ता बहुत ह न सब बढ़िआं होइ छै आओर बताई छै हँ कही घूमय चाहै छीयै कि नहि
न हम कँहा कई घुमे जाइ छी कहलहु हमर रात मे करै छी आ सोचे छी की करू की करू त रिचार्ज कर ले छीय मोबाइल जानै छी हम अहाँ कितना के रिचार्ज करै छी
केतना के करय छी
दू हजार पच्चीस रुपआ के
एको भी नाय करै छी र रिचार्ज
अ पता न दू सए दिन के छै ढाई जी बी डाटा रोज दिन छै
हम तऽ इतना महग नहि करै छ महीने के रिचार्ज करै छै अठाइस दिन के साढ़े तीन सए रुपैआ द छै
महनो मे घाटा हो जाइ छै
दू सए दिन मतल सब बात नीचे छै कह दू सए दिन मतलब भ तीन चार म छै
न तऽ ऐसेमे म महीना के कराय छी ने तऽ समझे छी त महीना के कराय छी तऽ कितना प परबो करै छै त त तेरह एक साल मे तेरह दिन पड़ै छै तेरा ब रिचार्ज करे के होइ छै ना होकै छै बारह तेरह बार रिचार्ज कर तऽबी महंगे हो जाइ छै देखब ने
ओ बात तऽ नीक कहै छै ओहिस एक बार रिचार्ज करै छै
हँ सोचलियै कि कोन ब पैंतालिस स पचास रुपआ पड़ल छै एहिऐसे पैंतीसोमे हो जाइ छै तऽ सोचै छीयै कि हम कोन बार बार कराइ छै रिचार्ज कबो पैसा रहै छै कबो नहि रहै छै कबो जरूरत पड़ै छै त ओहि लए सोच ओहि ल एकके बादमे सोचलियै करा ल अब आराम से मतलब कि रात मे मतलब जनवरी मे
कम्पनी से रिचार्ज करै छै कि दोकान पर जाके रिचार्ज करइ छै
न अपने से करलेे छै कैसबे उसबे भी दे दे छै दोकान पे करा छी तऽ समय लागै छै
ह त नीक होइ छै दोकान तऽ करब दू दूप मे जाइ छै ध बहुत पड़ै छै धूप पड़ै छै कि बारिश होइ छै
नहि हमरा तऽ तऽ धूप पड़ै छै बड़ा धूप होइ छै
धूप मे तर नाली जाइ छै घर मे दिन रहै छै
हँ धूपमे त हम ना
ह
अहाँ अहाँ रुकू अहा धूपमे निकलै छी
ह
ओर बतायौ ने अहाँके त अहाँके तरफ के मौसम कैसन छै
ना नदीक
आंय
हँ ह त मौसम नीक बहुत गर्मी बाहर जायके मन कोन करै छी घरे पे घरे पे रहै छी देखै बहुत ग गरमे ठण्डा ठण्डा हे न पानी पीएके मन खाली फ्रिजे पानि ख पीए ख मन कर छै
हमरा तऽ खाली ठण्डा पियैके मन करै छै
वेंडर केितना पिये छै ठंडा के पैसा ढेर लागे छै क करे छै पानी के फ्रिजी पिये छै
ओर मिला ई के ओहिमे इलेक्ट्रोल घोरकए पिय छै
ओतै त ट्रोलोमे पैसा तऽ लागिए चाही छब्बीस गो रुपैआ
हँ तकबै छै इलेकटोर भढ़िय छै
एगो ल एगो एलेत्रो कितना दिन मे चलै छै
एकगो इल्ट्रोल एक लीटर पानीमे चल छै
ओ
मान छै एक लीटर एक आदमीप
ओ ओ तब तऽ नीके छै अहाँ के हम तऽ ओ दिन केन वाला ठं्डा पिये छी त तनि महंग पड़ जाइ छै आब चालीस रुपआ मे तीने सो एम एल देबे छै
ह तऽ महग पड़े जाइ छै एक लीटर में बीस क घोरे छै एकदम मीट मीट लागे छै सस्तय परए छै
लेकिन केनवा रखय मे तनि मतलब कि बड़ा बढ़िआँ फीलिंग होइ छै
ओ तऽ बात नीक कहै छि तऽ ओ ओने मिले छै रौ रौड़ी ठंडा सब ब बढ़िया बढ़िया ठंडा मिले छै
सब बढ़ीया मिल
बस बरफ बरफ बढ़िया न मिले छै ने
हँ
तऽ ओने बरफ के फेकट्रि नई रहै छै
न एने फैक्टरी उकटरी न छै खाली का पता सब केने से खरीद के लाबै छै
ओ तऽ ओकर सिक लागै छै कैसा लागै छै रेट सेम रहै छै
रे हँ रेटवा सेम लागै छै जैसे बताबे छै का होखैय छै जय तरह अपने के कप वाल आइसक्रीम खााय छी तऽ ओ लागे छै दूध से बनै छै
हँ हँ
तऽ उहे उहां के आईस क्रीमबा खााय छी तऽ जाने छी कैसे लागे छै लागे छै बरफ के टुकरा खाइ छै मुह मे रखै छी
ओ मिलावटी में बरफ रहै छै
लागै छै ओ जे पाँच रुपआ के न होइ छै ओकरा क करै छै लागै छै कि बर्फ मे चीनी के पानी मे घोर के रंग डाल के आइसक्रीम के आकार दे के भेज देबे छै कोन वला होकै छै तऽ ओ कागज जैसे लागै छै
पातर त सब बरफ में क्वालिटी रहै छै बढ़िया स्वाद रहे छै रऊआ त ईहां बरफ खेले छै तऽ बढ़िया लागे छै हुआमे स्वाद मे अन्तर रहै छै खाली न
जब अबे छी तबो खाय छी उ दिन खायले रहे छी आजो खायले रहे छी हमेशा खाय अछै
आज तनी नया छै थोड़े छै आज ओ नइ खाइ छै
आजो कहां खााय छी बरफ एने न खाय छी ओने जब जब आबे छै तब जब खाइ अछै
ओने सबसे बढ़िआ रोआ का मिलै छै
एने आ कूछो न मिलै छै सबसँ नीक सच बोलू त
मिलै छै ने रउआ तऽ बताइ छै कि मटन मिलै छै मटन रहुआ कहै छै ले के आम तऽ मटन न ले के आय छै
मटन मिले छै का के अब अगला बार आय छै तऽ खिला देबे छै ओ दिन याद न पड़ै छै हमरा हर गड़ी मे आबै छै समझ अइ जे दिन सवेरे आयब न ओहि दिन ले आइ छी
ठीक छै ओ दिन एआइ छै जरूर लेआई छै
मटने तऽ मटन जे आदमी खाय छै ओकरा ल नू नीक छै और रोज रोज मटन थोड़े खायइल जाइ छै
बात सही नीक कहै फेर रखै छै बादमे फेर कॉल करै
ठीक हम्हु रखै छी